कि ।
खाना नइ खेली बसुयेल छी।
खेलियै भाए परसरती है न।
ओ बौआके देखेली डॉकटर से त।
हँ देखेलियै।
की कह ला।
कहके ओ दाँत त उत नय हो अभी थोड़ी न होतै से कहै,
ऐय। होतै ने त मसकूर सब अथी करैत रहै छै ने ओ बौआ।
हाँ।
हँ त दाँत निकलबे करतै। पेट उट झोरे छै ओहिके वजह स दाँते के वजह स।
कहलै कि चाइर पाच घर पैठ, हैया मतलब अथी हो जा है त को के चार पाँच बेर त नॉर्मले।
हूँ
कम कहलियै कि कि आ कोनो,
हँ त छै नै कोनो बात ध्यान दियौ आओर की।
हम्म।
हूँ तब काजल काजल से भात नै भे, हँ भेलै खेलियै कनी, अभिए टहलै छलियै नीनू से बात केलियै
ओ
मीनू से काजल से दुनू से केेलियै।
हम कहाँ ते दू दिनसं केकरो सं क पाबै छिअइ।
हँ काल्हि त नेटवर्के प्रॉब्लेम छलै उपरे। तै दुआरे हम नै मैसेज मैसेज करबो केलिअइ त फेर नै धियान देलियै कि जे कहियै फोन तोन करै के लेल।
अच्छा।
ओ काल्हि नै मैसेज केलिऐ हौ।
हँ करने त छलै।
प्रॉब्लम भ गेलै ऊपर, नै बात होइ छलै त।
अच्छा।
तै ल क फेर कहलियै चलू छोड़ि दै छियै। अभिये कनी खाना पीना खेलियै कनी टहलै छलिअइ आधा घण्टा से चललिअइ हँ
कते अथी पूरा होतै त पैसा दै है।
हँ देखि न एतौ, एक दू दिन मे पेमेंट आबै बला हय।
अच्छा उ त बता दइ हय?
हँ मतलब एना त रोज के देखबै छलै जे कते पैसा एलै से। कोन कॉलमे कते पैसा देलकै लेकिन अभी नहि देखा रहल है। हमरा सबके, हमर त दैओ देलकै चौदह स उनसठ रुपैआ देलकै टोटल अभी तक।
आ शुरू शुरूमे कते आएल रहौ?
हमरा, हमरा अभी कहाँ देलकैअ? हमर ननद के देलकै चौदह स उनसठ सब रंग के आबै छै। पहिले ओकरा देलकै, सबसं मतलब देलकै एक बेर देलकै दू सौ उन्नैस फेर देलकै तीन स उनहत्तर, फेर देलकै आठ सौ अढ़सठ। ननद के हमर।
अच्छा।
त सब पैसा अभी नै हमरा अभी कहाँ देलकै, आब काल्हि परसूमे आबै बला छै त एतै।
अच्छा काल्हि परसूमे जते बात करि सकू अहाँ।
हँ त अबैत रहै छै मतलब एक बेर नै सब दिन नै देै है अलग-अलग। पहिले त दिखाबै छलै आब त देखेबे नै करै छै जे कोन कॉल में के ते पैसा देलकै से अभी पता नै नेटवर्क के है कुछ इशू ऊपर।
अच्छा।
कहै छै जे कोन कॉल में केते देलकै, जेना कोनो कॉल में तैंतीस, कोनोमे बियालिस, कोनो में पचास, कोनोमे साठि, एना देने रहै छै न ओकर डबल क के फेर दै छै पैसा।
अच्छा।
हँ। एते दै छै त ओकर डबल क के पैसा दै छै। कथी काजल?
काजल फ्री छलै?
हँ अभी बात कर हमरा से बात क ले तब काजल से क लीहे। मीनू के नम्बर नै हौ से हम भे
नै कैट गेलो ओकरा तै
हां हम मिनुए के तोहर नंबर द देबे नै तऽ ओ तोरा से बात कऽ लेतो।
नै तऽ हमरे दऽ दिहे लेकिन ओकरा कह दिहे कि कन
अच्छा हां-हां-हां-हां-हां सेहो हेतै अभी हम तोरा से बात कऽ लै छियौ तब ओकरा व्हाट्सऐप कऽ देबै मतलब मैसेज कऽ देबै जे कंचन क के दऽ देलियै अहाँके नम्बर बात क लेत अहाँ से की? किए तऽ अपन सब फेर आपस मे नै बात करते तै फेर पुरते केना अ एहेन तऽ नै छै कोनो जान पहचान नै यै सबसे तऽ जान पहचान छै।
प्रीतिया केँ कहलियौ तऽ ओ चार घंटा अथिए करय लगलै।
हां जाए देे, जाए दे आ जब देखी पैसा ऐतो नै फर्स्ट दिन पैसा ऐल रहो नै पहिले दुए रुपया दै छै। आ फेर अगला पेमेंट जब अबे हय दू चार दिन दस दिन के बाद तब फेर पूरा पैसा दऽ दे हय।
अच्छा।
पहिले दूई रुपया द के चेक कऽ ले छै जे जाए हय पैसा
तब और बताव खाना-पीना की बनल छलौ।
उम्म आलू मटर के सब्जी, रोटी, दाल, चावल
औ हमर तै एक बेर नाश्ता होय छै। सब्जी-रोटी, आलू-सोयाबीन के
अच्छा।
सबेरे नाश्ता इहो होते छलै नै आर अभी बनलै
सुबह मे, एक बेर दुपहर मे, एक बेर शाम मे, बस न
हां।
तब अहाँके तै दियादनी तै नया-नया आइटम सब बना के खियाबते हैत ने अहाँके?
रोज एतय खियाबैत रहय यै तखनो तबियत त ठीक नै यै।
तऽ वीडियो बनबय हय नै।
ऐं
कहलियै उ तै वीडियो बनबय हे ना खाना के?
हां बन बनबै तै हय अभी-अभी नै बनबय हय पहिने बनबय छलय अभी अभी कुछो बनेबे नै करय हय।
अच्छा आब सोचय छै से ज्यादा बनाबय पड़त
नै जादा बनबै के नै हय पहलेहे एकरा सबके ज्यादा बनबय के रहय छलै। आब विडियो नै बनाबै यै। अभीेये नै बनाबय के रहय बना खिआ देबै ओय दिना छलै एक दिना बनल छलै सोया चाप
हां सोया चाप हमरा नै नीक लगै यै लेकिन
यै ई भी बनेनै छलय जे हमरा हम कहियो खेने थोड़े छलियै।
हां हम्हूँ सब एक दिन रहियै बना के खेने हमरा नै पसन्द परल, हां-हां वैह नै
हां। नूडल्स सब तते ने, पिज्जा बहुत अच्छा बनाबै ये।
लगे ही की। ह मतलब कोनो अथी मे खी, बाहरेमे बने तेन हेतय।
केना सीख लेलकै।
ओ कोय हुनका कोय शुरुये से कुकिंग मे बहुते उ चाहै ये, खोलू ऐनी जेना चलय हय न
हँ
तऽ ओहो चाहैत हेतय। होटल त नहि, मतलब अथी जेना नहि, ऑनलाइन वला काम करै ह
ऑनलाइन हँ ओहो सहिये रहतै, फूड डिलेवरी ऑनलाइन वला। होम डिलेवरी करतै।
हंऽ
छहिये की। भरि दिन रहतै ओहीमे लागल, नहि रहतै।
हुंउ और।
हँऽ अहूँ के तऽ हे, मेडिकल लाइन के सीखने छी तऽ, अहूँ कऽ सकय छी। छी बाहर जाक काम।
हाँ रहै लेकिन
तऽ हँ बौआ भऽ जेतै दू साल चारि साल के तऽ, कोन टेंशन तब जाकऽ कऽ नहि सकय छी बाहर।
एना अभियो हमरा कोनो दिक्कत नहि होतय पर जत हम रहै छलियै न।
हं
सेहे सर कहलियए, पटनामे सर के हॉस्पिटल खुलय है बरका।
पटना मे, तऽ फेर तू रहै छी दोसर जगह तऽ, पटना मे रह लग बी।
अत कोनो दिक्कत नहि हय, हमरा ई मना नहि करै हय रहय ले। कहय हय जा सै ने कि बच्चा दुआरे थोड़ रहय छय।
नहि -नहि हैत। मतलब अच्छा नहि लगतौ ने सबके छोड़ि छाड़ि के रहबही एते दूर तऽ।
उ ओते देखेले जेबय त आ आगेनय बढ़ पोते।
हँऽ से तऽ छै।
पैंतिस चालीस हजार रुपए महीना देतेय ओते। आउ तीस चालीस हजार।
हंऽ
आं कऽ। आ कथि कह हय, रहह उहो के ओनिये छै।
हूँ
अपन रहबें त दिक्कत, इ त नहि हेतै।
हँ तब तऽ बढ़आं हय। सही बात छै, फैमिली सपोर्ट करतै तऽ आराम से रहि सकै छी, और की।
हँ फैमिली सपोर्ट नै चाही बस हस्बैंड राजी है कोइ -कोइ कुछ नैह सकते।
है बहिन लेकिन बौआ हमरा डिलिवरी टाइम में ने ओकरा बजा देबही लेडीज डॉक्टर के।
हाँ भाय बजा देतौ।
हँ पहिले कहियै दियैन।
हँ हम कहि देबै।
सिमा बजा दे लऽ।
लेडीजे डॉकटर रहे है, नॉर्मल डिलिवरी मे तऽ लेडीजे डॉकटर रहतै।
ह पेट खुलै छै तऽ अपनेक खोलले ह ने।
नै ओहि लए सर्जन अबै।
अच्छा ओहो लऽ दोसरे अबय छै।
हँ।
अच्छा।
ओकर काम है एनाह, बौआ-उौआ भेलो टांका ओंका देलको, चलि जेतौ।
एकर।
सर्जन के।
अच्छा हँ तऽ ऑपरेशन हेते तब तऽ अबैए पड़तै, नार्मल होइ छै तऽ उ लेडीजे अबै ने।
हँ लेडीज अबाय ह।
हूँ। तब ठीके छै, आब जे होइ। आब जेना होय, हमरा कि आय।
तऽ सरकारी हॉस्पिटल नहि जेबही।
सरकारी में चलऽ जाय, राजनगर मे नहि सुविधा बुझाय यऽ हमरा।
सुविधा तऽ न है, कहे तऽ हय लेकिन। पता हऊ। ओतऽ के आशा सब की कह, ओत के आशा हो ने तोरा मन।
अंय हमरा नै पता कतऽ है, आसा नै है, कोनो थाहे नै। एहे।
हूँ।
कहियो ने कोनो संपर्के नै कैल कै हँ। नै हमरा सबके दोसर अइ।
तोरा सबके दोसर हेतो।
हँ ओनये छै, हं।
अच्छा तऽ एन्नी वाली जे हो, सोनलिया के मम्मी
हूं।
से तऽ कहै छले, की जे ओ मतलब अच्छा हइ, सरकारिये हॉस्पिटल में। तेकी।
उ ने फेर मानि ले पेट खुले के रहै छै तऽ मधुबनी भेज देै छै, एतऽ नै खुले छै पेट।
अरे ओ तऽ तोरा मोनके ऊपर हो ने, केयला भेज ते।
एतऽ पेट नहि खोले छै। राजनगर सरकारी हॉस्पिटल में पेट नै खोलै।
पीटल मे नहि खोले है न बुझलियै, तऽ ओ तऽ तोरा भेजतौ ने।
हँ।
तऽ तोरा अरे तऽ उ अपना मनसँ थोड़ी न तोरा रेफर कैर देतौ तोरा अ पना मोन के ऊपर है न तू कतऽ जेबी।
ओहै न ओय टाइम में पता मोन बेचैन भऽ जाइ है।
से तऽ भइए जाइ हइ लेकिन देखियौ ह एक टा पहिले हम बता दै छौ कोनो दिक्कत नै औ ओतऽ तऽ दुनू चीज भऽ जेतौ।
हँ।
हया ईवला हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन सरकारी हॉस्पिटलमे तोरा इहए की ओतऽ न मतलब मम्म बौआ के जे सर्टिफिकेट सब बनतौ से हाथ के हाथ तोरा दऽ देतौ दू-तीन दिन बाद।
हम्म हम्म।
आ अइ सब में स करबेबही तऽ पता हउ ओते टाइम अभी तक हमर बौआके नैय बनलै।
हम्म
सब में तोरा
अच्छा तऽ जेना अभी माइनले अभी अच्छा तऽ अभी सर मधुबनी में जे छैय सदर हॉस्पिटल
हँ।
ओतऽ तऽ हम एक्को बेर नैय गेलियै देखबैले। तऽ डायरेक्ट डिलेवरी टाइममे जा सकै छियै?
जा सकै छियै।
हूँ हँ।
हया ई कथि कहै हैय हमर मामी के बेटी दिया बतबै छौ मामी के बेटी के ओहो पा अप ओ से कलू अ नीक कथी कहै हैय रहै काकी कतऽ दूनी। जे आस-पास में ततऽ देखबै लै जाइ छेलै प्राइवेट हॉस्पिटल में ओतैय देखबै छेलै। लेकिन ओकरा बौआ भेलै तऽ ओ ओतेक ओकरा लास्ट-लास्ट टाइम में ओकरो कैह देलकय की मतलब दर्द-उर्द नैय होय हैय। अत्ते दिन बित गेलय बुझी